हेलो।
विकेश बाबू यौ।
ह नमस्कार।
नमस्कार। खूब बढ़िया आसल मे कनि एकटा गाम मे भऽ गेल रहै। छुटकावला गप ताहि दुआरे जे छै से नहि रही ई घरमे।
अच्छा अच्छा अच्छा तहि दुआरे बात नहि भऽ पैल।
एखन एखन बच्चा जे छै से तैँ देलक ह तऽ कहलियै नहि। तखन तऽ हिनकासँ गप्प बाकिओ छल हमर कनि गपशप कऽ ली। हं हं‌ हं हं।
हमहूँ कहलियैन खोज कऽ ली एक तोर भऽ जाय गप।
अवश्य की छलै कि यौ असलमे एखन अपन। सभक समाजके जे स्थिति छै ने से बड़ा। अदलाह लगैया। काल्हि खन हमर गाममे एकटा। प्राइभेटेमे शिक्षक छथ।
अ अच्छा शिक्षक छलखिन हेँ।
तऽ ओ जे छै से। पैंतीस चालीस के बीच बीचक वैस छल हेतैन। कनेक कुसंगत मे पड़ि गेला आ हु। हुनका जे छै से पियए तियए के बड़ अधला हादत सब लागि गेलैन।
अच्छा नशा के आदत लाइग गेलैन।
तऽ भेलैन कि तऽ हुनका जे छै से ओहिमे। दिक्कत हुअ लगलैन स्वास्थ्य सेहो गड़बड़ेलैन मोन खराब रहै लगलैन। बड़का बड़का जाँच भेलैन केटा। कए ठाम जााकऽ जे छै से इलाज ओ भेलैन हुनकर। मुदा ओ पूरा ठीक नहि भेलै।
अच्छा काल्हिके बला। काल्हिके अथी वला जे गप कहै छी न।
परसुका ओ काल्हिखन संस्कार भेलैन। । तऽ ओहिमे जे छै से हुनका ई एबो केलैए अखबारो त अखबारमे की।
नहि नहि अहीँसँ कनी देर गप्प भेल छलै न। तऽ कहने छलहुँ हेँ जे एना- एना जेबाक अछि।
तऽ ओहीमे जे छै से हुनका से भऽ गेलैन स्थिति। जे हुनकर। किडनी गड़बड़ा गेलैन तखन हुनका नशा भी मुुक्त। केन्द्र लऽ गेल गेलयैन ओतअ जे छै से। दू मास, तीन मास रहला
हां।
निकैओ भेला मुंहो कान देखय मे कनै नीक लागय लगलैन मुदा फेर गाम ऐला तऽ फेर संगी साथी के चक्कर मे पड़ कै फेर शुरू भऽ गेला, हां।
है है है
संगे साथ मे फेर दिअ लगलखिन्ह भेलैन की तऽ परसू खन हुनका जे छै से दस बजे करीब मे मोन कने गड़बड़े लैन गाम घर के जे रह छै दवाय देनिहार से सब कनै इंजेक्शन देलकैन कनै पैन चढ़ौलकैन
औ चुट-पुट टिया डॉक्टर जे रहय यै हां
पैन-तैन चढ़ौलकैन लेकिन पूरा नीक नै भेलाह तैयो जे छै से हुनका बेस प्रयास कैल गैलेन जे कोहना जे छै से ओ
ठीक भऽ जाएत, हां ठीक भऽ जाएत
आनठा आनठाम से जे छै से खिचड़ी ऐलैन जे जे यैह खा लिअ नै खाएल भ रहल छलैन तऽ सेहो नै खैल भेलैन। अन्तमे चाएर साढ़े चाएर बजे साँझ मे ओ गुजैर गेलाह। आब पंच में सम अम बड उम्म कम छलैन तै बेसी लगै छै।
आं दुःखद बहुत दुःखद
आ समाज लै दुख होय यै जे ए चूँकि ओ समाज मे कटल जकाँ रहै छलाह। योग्य ए-ए पढ़ौनिहार छलाह।
औ
लोक सबसे कने मेल-जोल अपन समाज मे कम मेल-जोल रखनिहार तै सब सबके सब जे छै से कटिहारी तक जाय लै नै तैयार भेलय
तैयार करलिए जे ऐ मे के जेतय?
ऐ मे उ सब खिसयैल रहैन हुनका पर
अच्छा तै दुआरे?
हूँ।
औ
दोसर बरसकत्तो नै छलाह हें स्थितिके बड़ बढ़िया छलाह। दिक्कत नै छलैन लेकिन कनि लोक आगुवो पाछू करै छै पाइ कौड़ी देख कै
हां आब तऽ सिस मे भऽ गेलय यै सिस्टम भऽ गेलै यै।
वैह गप अपन लोक बला हिसाब-किताब बड कम भऽ गेलै
हुं तहन फेर कोना लऽ गेल गेलैन
तब हमसब दू भाय गेलौ आ हमर भायजी छथिन कनिए उम्म उम्म बाएज भूक के जे छै से दू गोटा के जमा केनिहार तै चाएर पांच गोटा हम सब भेलौं दूए गोटा जोन मे गेलखिन्ह
हूं।
मिला कै काज जेना-तेना सम्पन्न भेलैन परसूका राखल। जे छलनि ह से काल्हि, हमस पाँच साढ़े पाँच सात बजे, साढ़े पाँच छ में करीब साँझ मे निश्चिन्त भऽ कऽ वापस अबै गेलहुँ। हुनका जरा कऽ हू- हू। सुतनाइ- तुतनाइ सेहो भऽ गेलै बड़ा बाधित।
हँ।
नह- नहकेस पड़लैन आइ हमरा सब लए। दियाद- बाद ले तऽ अगिला सैन।
हंऽ तीन दिन का बला अहाँ सबहक
ओ। ई देख के बड़ दुख भेल, हमरा एक बेेर मोन मे आयल, हमरा लोक पूरे गाम मे तऽ अइछे ई एहन अधलाह। अहाँ सब उठाम हमरा लैगैया नीक।
नै सबहक गामक इएह हाल छै। अपना टोल मे अगर मतलब, किनको अथी भऽ जाइ छैन
तऽ टोलसँ हमसब दू- चारि टा नवजुवक छियै।
हूं।
अहाँके हो- हो -हो -हो कऽ के विदा भेलहु लऽ कऽ, राइते बिराइते। हँ हो- हो कऽ के विदा भेलहुं। आ अगल बगल सऽ नै कीयो नै अबै छै। आब मतलब ओ भऽ गेलै ने जे अहाँ किनको में जेबै, तहन अहूँमे आयत। से इहो में से इहो में भऽ गेल छै आब। आ ठण्डी जे हँ- हँ जाॅन- जाॅन कटै छै, पाइ लै छै, जाॅन कटै छै। आ हँ गर्मी में तऽ तइयो दू- चारि टा लोक जम भऽ जाइत छै। आ जदि ठंडा रहल तहन तऽ बुझू जे, घर परिवार के लोक आ अगल- बगल के दस टा लोक, बस एतबे रहै छै।
लेकिन देखते- देखते बच्चा रही तहिया जे, देखै छलियै नेना भुटका मे सेहो कहियो कालके गेल छी अपन बाबा आ बाबू जी सब संगे। आ आब के लोक देखै छियै सभ जे छै से अपने की कहल जाय, हँ अपने मे अपने छै उ
एकटा हॅं इहो हमरा गाम में भऽ गेलै जे अहां के की कहे छै जे, किछ गोटा एहन छथिन जे सब में जाय छलखिन। खीन हऽ। अपन एलै आ हँ एहन छाइथ। जे कतहुसँ एयलै, तऽ अपन जाइ छलखिन हे। तऽ की कहै छै अहाँ के सब गोटे क्यओ - क्योओ इहो मतलब, टिप्पनी हुअऽ लगलै जे माछ- माछ- मौस खेबाक छइन तैं, दुआरे सब में जाइ तऽ ती हँ तीन दिननका नोत हेतैन। ताहि दुआरे मने जतय नहि ततय विदा भऽ जाइत छथि। लोक ई नहि बुझै छै जे चारि टा सामान जमा भेलै। तऽ ओहोसभ ओहोसभ आब कम कऽ देलखिन। हलाकि एक गोटा ओहिमे नहि केलखिन हे हमरे दोस्त के पा प्पा छलखिन त ओ न कम केलखिन हे लेकिन ओ मतलब अहाँके कहबनि तैयो नहि कहबनि तैयो ओ अहाँके ओतऽ जा कऽ काजो करै छथिन मतलब जतय संस्कार होइ छनि हँ ओतय जा कऽ हँ कुदालि तुदल ई सब जे छै से सेहो चलाबै छथिन।
हू-हू-हू
आ हमहहुँ जे भेल ह तऽ हमरोटो हमरा टोल में जे होइए। तऽ हमहुँ कन्धा तन्धा दऽ दै छियै अहाँके। बिना कहनेे।
अवश्य हेबेके चाही यौ एहन ए नहि लोक के भजबाक चाही।
तीन चारि गोटा लड़का छियै उएह तीनू चारू गोटा पकड़लहुँ आ सोझे लऽ क चलि जाइत रहलहुँ।
ह प बड्ड अललाह लगै छै अपनासभ के मैथिलमे एहन गप्प नहि छलए।
पहिले एहन नहि होइत छलैए हमर जेहि समय मे बाबाके अथी भेल छलनि हे। धरल्ले लोक धरल्ले लोक सब गेल छले धरल्ले लोक सब गेल।
हो-हो-हो पहिने तऽ देखै छियै चालीस गोटा पचास गोटा अ। भेटते छलैया।
पचासटासँ कम नहि रहै छलैय।
आब केए गोटा के मोन मे रहे छनि हमरा कहल किया ने गेल। जेना हकार भेटे छौ तेना किया ने कहल गेल तखैन जैतौ।
हँ-हँ पहिले। इहो छलैए अहाँ के जेना ककरो जारनि काठी नहि रहे छलैया त ओकरो मदद। कदेली रहै छै छलैया। जे भाय नहि छनि नहि छनि तऽ कोनो ना जे छै। से भऽ जेतै काज, भऽ जेतै काज नहि रुकबाक चाही। आब तऽ जे छै से नहि छनि तऽ खरीद कऽ लाउ या फ
केकरो बियाह दान जिनाइ मरनाइ एहि सबमे जे छै से एहि तरह गप नहि हेबाक चाही एहन भऽ रहलै अइ।
भइए गेलऐ आओर ओ होइते रहत से बात। चलिते रहत।
हँ-हँ लोक भेलै कि लोकसभ। जते सम्पन्न होइत गेलैये ने तते जे छै से कनिए टेढ़ी तरह के गपशप मे देखा लगलेए
व्यावहारिकता कम भऽ गेलै आब। हमरा के हँ। हमरा किनको स कम अइ की एहन तरहक बात भऽ गेल छै आब। ओ ओनै एतैथ हूँ।
कहलों जे अहाँके गाम में जे छै से किछ लोक जे छैथ जे सोंसे जाय वला।
जाइ छथिन ओ तऽ बकायदा। काज करै छथिन ओतऽ मतलब ई नै जे सोझे नम्बर ऑफ काउंटिंगमे रहै छथिन। हँ सोझे अहाँके इनइजे ठाढ़ रहलहुँ काज करै छथिन। बुझाई छै जे हँ हँ बुझाई छै जे चैर टा लोक। केलखिन हँ तऽ काज अहाँके मने समहैर जेत तै निकैल जेतै हँ अहाँके हमर टोलमे ई नै छै भोजो भातमे, हमर टोलमे नै छै लेकिन हमर टोल स ओइ टोल जे छै, तै मे एक दू गोटा एहन रहतैथ जे सगरो पात घुमैत रहतैथि जे केकरा पात पर की छै नैय छै आ होहोकारीमे फल्लाँ बाबूके दियौन फल्लाँ बाबू के दियौन हँ हिनका पात पर ई नेय छैन आ जा धेर पूरा ब्राह्मण नैय खाइ छै ता धैर जे छै से ओ टहलते रहै छथिन।
येह न छलैए पैघ ल झब जे रहै छलखिन से पहिनो ई काज कऽ दै छलखिन आब गिनले गुथल एहन लोक बँचल छैथ।
हँ ओ हमरा टोल मे तऽ नहिए किओ छै, ओहि टोल मे छै हमरा टोल मे। तऽ हँ अपन -अपन खेलक भऽ गेल। तैयो हमरा रहैया, हमरा जहाँ तक मतलब प्रयास रहैया जे बाँटि दियै बुटि दियए।
हँ से तऽ अहाँके जनै छी, अहाँ एहन लोक छी जे बेर पर पहुँचब।
हँ हमरा रहैया ओना हम गप मारै लए नै ऐब।
हँ जे बैस के है -है -है करै लए हम ओना नै ऐब, लेकिन अगर काज छैय तऽ हम- हम जरूर पहुँचब। बिना कहने हो एहन कोनो नै छै जे हमरा आइब कऽ कहब तहने जैब हम। बिना कहनेयों आइब जैब।
मोन भर झुक की भेल काल्हि हमरो ई स्थिति देखका, खामखा भऽ गेलै।
गामक घर सबहक गामके यैह हाल छैय। अहीं गाम के ने सभहक गाम के यैह हाल छै।
बड बड